जल व
जय झूलेलाल-जय झूलेलाल दीदी ॿियो? अॼाण सुमया न आयो छा अॼ?
बस हाणे थोड़ी देर में लेटदासीं। रोटी पाणी खाई, हा।
ॿि न खाधी तव दीदी?
न प्रेस पई कयां। त वरी मां चयो हाणे तां उथां अॻो पो निपटजन वरी ईअं अध कम में वरी छॾण न पुॼंदो आ। त
हा प्रेस ॼा कपड़ा मुंजा ॿि पया आयन हाणे मां सोचयो भई शाम ॼो ई कंदम हाणे हिनखे। निपटाईंदास, हा।
त मां अञा हाणे थी वञा त मां चयो हाणे बसि इहे खणी ऐं ॾह पंज ॾह मिंट लॻंदा जेसि ताणी खणा कयां।
हा।
त पोइ हाणे वरी लेटंदमि थोरी देरि पोइ आई निंड या न आई।
हा हा ह हा पुठी त सिधी थिए न कम से कम उह त निंड त मूंखे बि न ईंदी आहे हा हा।
न हाणे हूअं अची वेंदी आहे बेफ़िक्री थी सुम्हंदा आहियूं त। हा भई हा, हल कंहिं माल कुझु कम हूंजे त त वरी पोइ हाणे लॻंदो आहे कि ठीकु आहे भला आहे त हो कर।
हा हा दीदी हे मां पुछण पई चाहियां? मुंहिंजी ॾेराणी आहे हुन माता जी चौकी रखी अथईं पुट जा जणिया थी पाए त छा थी करे जणिया रखिया अथई त घर में सभु आया आहिनि महिमान पार्लर वारे जी ज़रूरत पई पए जेका घर अची करे करे वञे जे फेशियल कराइणो हुजे, थ्रेडिंग या वैक्सिंग वग़ैरह। त कोई ॼाणो तव्हां?
हा हा हा ॼाणंदा आहियूं।
हा हा त उहो ई बसि घर लाइ मतिलब जीअं न घर में अॼुकल्ह अचनि थियूं करे थी वञनि। छा आहे कि टाइम कान्हे को, हा पार्लर वञी करे पुॼे कान थो। ऐं ॿियूं बि निणणियूं वग़ैरह आयल आहिनि त उहो चवनि पियूं घर ई सॾु कराए वठो। त कम से कम थी वेंदासीं गॾोगॾु थींदो वेंदो सभिनीनि जो।
हा हा, ठीकु आ मां पोइ नंबर मोकलावं थी, पार्लर वारे जो, हान जे के ॿ टनि ॼणनि जो आहे मूंखे, ऐं जेके ईंदियू इन घरु करणु त मां हुननि जो नंबर तव्हाखे वॉट्सप कयांव थी।
हा हा ठीकु आ न, ऐं मां तव्हाजे घर में विहांउ हुयो न थोरा ॾींह पहिरियों उहो ई मूखे मुहिजी साहेड़ीअ चयईं कि हिननि जे घर त विहांउ हुयई आई हुई हिकु पार्लर वारी हुन मतलबु सॼो इहो ॾिनो बि इयंई फेशियल और इये चए पई बिल्कुल वाजिब रेट वरता हुईस। थ्रेडिग कराइणी थी या वैक्सिग कराइणी ही चए पई गोल्ड फेशियल बि माण्हुन करायो तईस अऊं रेट बि सुठा वर्ता तईं। तईस अऊं ग्लो बि चए पई ॾाढो बढ़िया आयुन चेहरे ते चमकन पयू ॼण।
हा, उहो त हाणे पार्लर जो कराए त ऊअं ई माण्हूअ जो थोरो चहिरो सुठो ई थिए थ्रेडिग ई कराए त सुठो थो थी पए। हां।
हा पर इहो छा आहे कि न मां पिछले बार सॾु करायो त घर में त हुन मुहिजी थ्रेडिग ई सॼी बिगाड़े छॾियाईं। हा दीदी त ईअं लॻंदो आ न प्रोफेशनल हुजन न।
हा विश्वास वारियूं हुजन वरी, सही माण्हू मिले।
सिखयल हुजन न छा आहे कि अॼुकल्ह सभु थोरो बहुत बि सिखी थियू वठन त पार्लर खोले थियू वठन पयूं।
हा सही था चओ सही।
हा त उहो ई लगंदो आ, हाणे वरी फंक्शन आ त कम से कम फं मे त कोई सुठी हुजे न। पतो पए अगर आईब्रो ई उॾाए छॾे त असाजो त फक्शन ई सॼो ख़राब थी वेदो।
न न सुठी माई ॿुधाईं दी साव सुठियू ई आहिन जेके मूखे नंबर आहिन।
ऐं चॻनजा कया बि तऊ तव्हा चओ था न तव्हाजी सहेलीअ जानकारी ॾिनी। असा लॻव असा लॻ लॻभॻ उनखे ई सॾु कराईदा आहियूं बाक़ी हाणे केहिंमह न हुंदी आ त वरी पोइ ॿिय खे ॾिसदा आहियूं हाणे कराइणो हूदो ई आ ज़रूरी त पोइ वरी हाणे ॾिसदा आहियू। बाक़ी न त अंसाजी फैमलीअ जी आहे।
हा त पाण सा गॾ स्क स्टाफ बि वठी ईंदियू न हिकु ॿ डणियूं गॾु ईदियू हूदस न।
हा हा अथस न रखयल तस।
फनक्शन न वारो घर आहे, मतलब ईंदा मेहमान एॾा ऐं कराइणो बि हिनन खे आ अठ ॾह ॿारहा ॼंणियू थी वेदासीं। त हिकु ॼंणी त निपटी न पाईंदी त ॿ टे ॼंणियू त हुजन न त कोई कहिखे करे त कोई कहिखे करे
हा त पोइ मा तव्हाखे सुठी पार्लर वारी जेके असाजूं आहिन पोइ मा उन्हनि जो न त नंबर डयाव थी।
हा, हा। तव्हा मूखे इहो ध्यानु करे नंबर मोकिलजो, ऐ तव्हां बि करायो हूंदव न। हाणे जॾहि शादी हुय तव्हाजे घर में तव्हां बि करायो हूंदवस न।
हा हा। करायो
त मेकअप वग़ैरह बि करायो हुयस दीदी?
ई ए। जीअं असां साइड जा हुआसीं, मेन फंक्शन ॾेराणीअ जी धीअ जो हुयो त असांजो बि ईअं मतिलबु सुठो ई कयूं हुवई असांखे त भई हुंव वारो तयार थियणो थो हुजे न जीअं भई महिमान त तयार पहंझो जो मतलब
हा, हा हलको मेकअप खपे न असांखे ईअं थोडी न डार्क वणं त ऊंआ ई बि
हा त ओॾो वारो मेकअप ते हिन हथ सुठो हुयसि।
अच्छा, हा त उहो ई पुछ पुछणो हुयो तव्हांखां की मेकअप त सुठो कंदी आह न पोइ अगरि इहो फेशियल वग़ैरह कराए पोइ त उहो बि कराए वठंदासीं। बुकिंग चई छॾंदीमांसि छह सतनि माण्हुनि खे तयार करणो हूंदस। हथ त तेज हूंदसि न, जल्दी जल्दी कंदी हूंदी न तयार की धीरे धीरे थस।
हा, न न सही तस सुठो थस।
सही तरीक़े सां कंदी आहियां न तकिॾो कंदी आह न कमु त
हा, हा तकिॾो ई कंदव। स्टाफ बि हूंदनि त पोइ थी थो वञेन न। हिकिॾे ॼणा हि हिन वारनि जो थी संभाले न। त हिकिड़ो भई मेकअप जो करे थी वठ अ पाण मेकअप जो मेन कंदी आ ऐं स्टाफ खां उहो कम कराइंगी हिन वारनि वारनि जो ॿई त खपनि था न हेयर स्टाइलूं बि ठाराइनि थियूं न
हा हा जीअं मतलब हिक ॼणी वारनि खे पकड़ंदी आहे जीअं करल कराइणा आहिन न भला। अॼु अचे थी न स्ट्रेटनिंग सिधा वारा हा प्रेस पई थिय करनि। त उहो बि त हर हिक थींदो ईेंदो आहे फटाफट पंद्रहें पंद्रहें मिनंट। तयार करे वठंदियूं आहिन न हिननि जो त हथ तकिड़ो हूंदो थनि उअं ई।
हा हा हा एतिरो हाणे एतिरो टाइम त लॻंदो ई न चाहे असां पाण बि तयारु थियूं।
हा सही ॻाल्ह आ उहो ई मां चयो तव्हांजो थियल आहे त तव्हां खां ई। इअ नॉलेज वठां।
हा असांखे त लॻे थो ॾाढी नॉलेज आहे अलाएशा।
हा हााााा हा छा कयूं भई।
सभिनीनि में गुसा आहियूं त हाणे ॿार बि वॾा थिया आहिन। सभ
हा हाणे ॿार थी वया आहिन वॾा त हाणे असां सभनीन ॻाल्हियून में इनवालव थी। करे वेठा आहियूं।
हा
हा ॿार त कराए न ॾींदा इहो बुक वग़ैरह ॿारनि खे पाण सां ई मतलबु आहे।
हा ॿार वरी पंहिंजी पाण में बिजीी। थी वेंदा आहिन न पंहिंजे कमनि में लॻी था वञनि।
पाहिंजे कमनि में लॻा पिया आहिन कॾहिं स्कूलनि जा कम त वरी कॾहिं दोस्त सॾु था करे वठनि त होओॾे बि वेंदा आहिन न वरी दोस्त यारी बि त खपे थी न थोरी घणीं
हा हा अंव पार्लर में पार्लर में छा चइबो आ तव्हांखे वारनि जो पहले बि ट्रीटमेंट त न खपेव न याॼअ फे फेशीअल अॼुकल्ह चवनि था भई ॿ दफ़ा कराइजे भई थोरो पंद्रहं ॾींहं पहले त थोरो अञा ज्यादा ग़लो ईंदो आ इहो सभु ह हा जीअं भई अगर कें मेन फंक्शन में जीअं भई असां ई जीअं भाट्रन जी शादियुनि में वया आंसी या त माखे चयूं ॿ दफ़ा कराए वठ त ज्यादा ग्लो ईंदो आ भई पर थोरो भई गैप करे थोरो जल्दी जल्दी कराए वठजे त थोरो अञा सुठो पंद्रह पंद्रह पंद्रन ॾींहंनि जो पंद्रन ॾींहंनि जो ह हा त भई दो बार थी वेंदो आ त अञा ज्यादा सुठो भई ॿियनि खां अलॻ लॻंदो आ। हा हाणे ठीक आ भाई हाणे। नॉलेज ॾियनि तियूं वञूं ता पालरन वारियून वट
हूं हा हो त पालर वारी जीअं चवंदयूं एन तीअं करणो पवंदो आ अऊं थोड़ो घणो त डिसो न उनंखे भी कबाएणो हूंदो आ त हो त हाणे असांखे पत तो तव वेंदा आयूं पार्लर त चवंदियूं एन की छो दीदी हेडी चेहरो छो हेॾो ख़राब करे वतो तव हुनन खे पांनि कमाई बि त करणी आ न।
हा हा उहो त आहे पर न इ असांजी पैंजी आह त पैंजे तरफ़ सां सलाह डिनी आ हा त हाणे इन ते विश्वास आ त हूंदो आह असांजो।
अच्छा अच्छा मुंजी पार्लर वारी त बस वञीस त भला इहो कराए वठ अच्छा इहो न कराए ती अच्छा तुंजे चेहरे ते झायूं तियूं लॻन पयूं हे वारो कराए वठ अऊ कराए त सागू ओड़ो जो ओड़ो ई कुझ फ़र्क न ईंदो आ।
हूं न असांजी त इअ सुठी आह अऊं पैंजी आ मतलब माइट्राणी त सलाह बि सही डिंदी आ। अऊं वरी जेको कुझ पाण सां अञा कुझ करणो हूंदो तस त व करे छॾंदी आह उह पाण ई
अच्छा हलो ठीक आ दीदी पो तव्हां ईअं कयो न मुख खे नंबर थोरो फटाफट मोकले छॾजो त तव्हां चओ ता न पंद्रहां ॾींहं पहरीें कराए ॿ दफ़ा कराए त पो नंबर मोकलयो त मां ॻाल्हायांस ती त मां बि ॿ दफ़ फा कराए ॾिसां त मतां ग्लो अचे चहरे ते।
हा हा हा। हा हा ज़रूर हा ठीक हा हा। हा ह हा जय झूलेलाल।
जय झूलेलाल।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
हम्म - -